बढ़िआँ छै, आब हाले समाचार पर रहब।
अहां पुछ अहाँ बजिते नै छियै। जे बजबै हमही बजबै तऽ हमरा कोनो बा समझे नहि अबैये।
अच्छा।
हँ देखलियै फोटो बर के।
हँ से तऽ देखलहुं, हमरा जी मे पानि आबि गेल। हम तऽ कहबे केलहुँ।
हं ओकरा देखिके पुछलयै तऽ कहलकै भेज देै छियै। हम अकेले अकेेले ल जाउ साथमे ओ सब लैत जाउ।
तोरी के।
ह।
ई बात छै कि।
हँ और की प्लान छै खेनाइ पिनाइ के। पता अछि एतय हमर सबके खेनाय के बारे मे तखने पता चलै छै जखन खाय लेल जाय छियै।
अच्छा।
हू।
हमरो तऽ वैह ने पता चलैत छै, खेलाके बादे पता चलैत छै जे आइ की बनल अछि। नै तऽ हमरा सबके की पता।
हँ कतबो बात कऽ दै छी, एकटा नहि काज करैत छी भक। दूटा गारि सुनि लेब से मंजूर।
हुं एखन जते मजा लैके से लऽ लिअ, सासुर मे फेर ई मजा नहि ने मिलत।
हँ ई इह डायलॉग माओ सब के फेमस छै।
मन होता त कहत की सूरज जी। कि यौ सूरज कहियौ ने, कहु
सूरज निकललै ये कहाँ एखन।
भाई हमरा लग एगो सूरज छथि ने।
अच्छा।
हँ वैह सूरज जे काल्हि अपन ग्रुपोमे छथि ते
अच्छा अच्छा
हँ
आर बतबियौ तखन उम्हरका मौसम केहन अछि
उमहरका मौसम केहन रहत धूप उगल यऽ
हू गर्मी अछि गाँव के मौसम तऽ एकदम मस्त छै पूरा बादल छै बिहाइड़ बहि रहल छै लेकिन पैन नहि होइ छै
से कहब तऽ फेर गाँवके याद आबि जायत तखन तऽ आबयके मोन करऽ लागत अकेले तखन
एते कमेबै एते पाइ लऽ कऽ की करबै यौ
आरौ तोरी कऽ।
पठे
ह आइ काल्हिमे पाइए पड़ तऽ सभकिछ होइ छै
अहाँ सब एते पाइ लऽ कऽ की करबय अइ निक गांव आऊ भोज भात खाउ। काज धन्धा होइते रहतय।
अच्छा।
हूँ।
कनिया के जे फरमाइश एतैय हमरा ई चाही ई चाही।
अे
हम की करबै?
हँ से हो दऽ दे एते जे जमा करो
हँ हँ, बिल्कुल, हँ।
ह्म्म।
ओनाहीतो हम केने छि लव मैरेज तऽ ओहोये मे हम ध्यान तऽ राखबे करबै ना। हँ हमर लव मैरेज अछि। लव मैरेज के अरेंज मैरेज मे बदलौ हन।
अच्छा अच्छा ई बड
बिलकुल बिलकुल। उ ओहो छथिन दरभंगे जिलाके हमरा घरसँ दस किलो दस बारह किलोमीटर दूर छथिन
अच्छा अच्छा सक्सेस भऽ गेलियौ नहि सक्सेस होइ छै सबके।
बिलकुल बिलकुल। कास्ट सँ हम छी ओहो कास्ट सँ ओहो छथि।
हु गोत्र।
हू स्टोरी गोत्र हमर सबके हमर सबके सान नहि नहि गोत्र सेम कत गोत्र सेम हेतै तऽ हम भाय बहिन भऽ जेबै।
साह तऽ यो हमरो इहे छले बुझलियै जे मिल गेलय।
अच्छा। अच्छा सेम गोत्र मिल गेल नए अच्छा दूरे रहू तखन नहि हमर तऽ गोत्र नहि छलए। हमर सानडिल्य या और और हुनकर
चाइह कऽ भी किछु नहि कऽ पाबै छी। आरे तोरी के
अपना सबके तऽ गोत्र गोत्र
तऽ अखन कियो अछि कि नहि अखन कोन गो कोन अथी य अहाँ से गोत्र से कहू।
वत्स।
अच्छा चलू हमर या शांडिल्य।
ठीके छी बड जनसंख्या रहै से हमर सबके।
हँ हँ से तऽ दहिके
कोनो बात नहि
बस वेह
परसु भाग्यसँ पता ह देखब छोड़ू की बत जातिवादै भऽ जेतय छोरियो।
नहि जाति बाद की हेतय बताऊ बताइए दियऽ आब।
नहि।
हम।
छै ई कॅल नहि छै।
हँ तऽ की भऽ गेलै कॅल नहि छै।
अपन स्टोरी सुनबीयो।
हमरे स्टोरी।
हुं।
एहिही पर याह ऐपे पर सुना दू।
हँ कनी मनी सुना सकै छी।
से त छै और सरजी गुड मॉर्निंग। हँ। हुं। अच्छा कहलहु हमर लव स्टोरी एना छलै जे हम गेल छलहुँ भोज खाय लेल।
हँ।
हूं।
हँ तऽ हमर ओतऽ हमर नानी हालो छथि।
अच्छा अच्छा।
हँ जतऽ के हमर कनिया छै ओतऽ हमर ननी हालो छै।
हूं।
तऽ ओतैये हमरा भेट घाट भेल।
हूं।
हूं हँ। होली मे छलय हो होली टाइममे
हूं।
हम ओ ओ बेसी अथी करै छलै तऽ हमही फ अ इ अथी इग्नोर करै छलियैन।
हँ हँ।
इग्नोर करलैथि फेर हम जे होली मे गेलियै न
हँ।
हूं तऽ होली दिना ने होली के परात भने हमर एगो दोस्तके कहलकै हमरा हुनकर हमरा ओकर नम्बर चाही।
हँ।
ओ हमरा कहलक हम कहलियै ठीक छै हमर नम्बर चाहे द दिहैं तू।
अच्छा अच्छा एतहिसँ शुरुआत भेल।
एतेसँ शुरुआत भेल तकर बाद फेर बात होइत होइत
होइ तऽ सबके छै लेकिन सक्सेस कमे के करै छै।
पहिले तऽ कहै छलै अथी दोस्त बनि कऽ बात करब एना ओना। कहलहु ठीक छै जेना मोन यऽ तेनाहिते करू।
हूँहूँहूँ।
हूँ।
छोड़ू बतायब बादमे ई छोड़ू अखन। दहेजो लेलियै?
नहि दहेज तहेज हम किछ नै लेने छी।
झूठ नहि बाजू।
की झूठ सच्चे।
की।
नहि नहि नहि किछ दहेज तहेज किछ नहि।
बापरौबा सरकारी नौकरी वला सबके डिमांड सुनै छियै दस लाख स नीच्चा तऽ रहित ते नहि छै बाप रे बा कथी करतै छुछुनरा सब पता नहि।
हूँ सरकारी नौकरी
ओना थोड़ि ने मिलै छै।
यौ अपन सब के मतलब अपन सब दिश का बियाह कहां होइ छै लड़का सब सबके।
हेतै आब।
हूँ के कनि एज बेसी भऽ गेल ने केहन केहन पड़ल अय लड़ की मिलतो नै छै तयले टाइमे पर कऽ लेनाइ सही छैय। बिआाह नहि होइ छलै लड़का सब आब लव मैरेज करै छै।
लव मैरेज करै छै आब तऽ वएह सिस्टमे चलत।
हूँ हूं आबय वला जेनरेशन के तऽ उएह रहबे करतै। नहि जात नहि किछ ठीके छै अपन जेकर जैमे खुशी।
हँ।
अहाँ सभ कलम मे बन भोज करै छलियै?
हँ हँ।
हम अखन वीडियो देखे छलिये ने तऽ बनभोज वला वीडियो देखलियै।
हँ।
हूँ।
नय हम ब्लूटूथ लगबै छी तऽ अवा इह अवाजे नहि जाइ छै।
ओ नहि लगाब के छै।
ब्लुटूथ
पूरा मेहनत पर पानि फिर जायत।
से किया?
नहि यूज करअ के छै। स्ट्रिक्ट कहने छीयै से ब्लूटूथ नहि यूज करअ के छै।
हुं, उएह ने हम त नहि यूज करै छी। हम तऽ काल्हिएसँ अथिए करै छी। हम यूजे नहि करैत छी।
हुम्म, आर सबसे, अहाँ सब श्यामा माय मंदिर गेल छी।
हुं, श्यामा मन्दिर गेल छी।
उम्म
प्रिंटिंग ऊपर वाला कि नीचे वाला? दूसरा नम्बर। अच्छा उसका बाप
हमहुँ सब गेल छलियै। दीदी आयल छलै ने हमर त पूरा फैमिली के साथ हमर सब त बड़ दूर भऽ जाइ छै दरभंगा।
हा
हू।
नहि हमरा सबके तऽ नहि आधा घण्टा
हं
हमरसभक ईसे पिछला साल दुर्गा पूजामे
ओ बड भीड़
कत्ते बार, बारिश कत्ते भेल छलए? याद अइ दुर्गा पूजा के किछु कहानी? अहाँ सब जे नै पनि भेल छलेह। अहां सब बारिश नहि भेल छलेह। बापरे तत्ते बारिश हूं, अष्टमी सतमी अष्टमी दिना एते बारिश भेल छलै ना
हूं
हूं, बारिश मे हमसभ भीजके अपन घर, दुर्गा पूजामे।
एँ, एम्हर नहि भेल छलै हन। तऽ एना नानी गाँंव जाइ छीयै नेपाल। हर साल दुर्गा पूजामे ओतअ के दुर्गा पूजा बड फेमस छै। अहाँके पता अइ। फर्स्ट डे से लऽ कऽ पूरा नौवीं दसमी तक भगवती के मछ मछली, दही, बोर, चूड़ा, चीनी चढ़ै छै।
अरे नेपालमे कतऽ से कहू ने?
देवदिहा दिस जनकपुर दिस जेम्हर मैथिल सब रहैया।
हँ नहि तऽ हमरो एगो दीदीके शादी तऽ उम्हरे भेल छथि ने। हैठी
अच्छा-अच्छा, अत्ते नीकसँ पूजा होइ छै कि बताउ।
हम तऽ शायद एकबेर चैती दुर्गा, चैतियो दुर्गा ओम्हर बड़ नीक होइ छै।
नहि हम चौ चैती दुर्गा नहि देखने छियै लेकिन ई मे जाइ छियै। छागर चढ़त लास्ट दिन भगवती के कदीमा बुझिया बै न भुजिया, सजमनि तरुआ फेर छागर के हरेक पार्ट अलग अलग सर कि बताउ?
बिल्कुल बिल्कुल। अहां तते बात कैह देलहुँ जे आब हमरा खाय के मोन हुअ लगल ई सब। मने आहां मानव नहि, नहि?
हूं-हूं खा लियगे।
ओहिए घुमानो।
ह, पाबन छी।
हँ हँ, पता चलल सावन चढ़ि गेलै हन। ह ब क क हम।
साबनो में लोक सब खा ले छै बापरे। खाइते छै। हमर सबके गाममे गमैया पू